हेलो
हलो
हं आबाज जाइए
हँ हँ आबि रहल छै
की करै छियै
नइ एखने बौआसँ बात करैत रहियै
ओ केता कोल भेलन बटे
हमर एखन चा पाँच गो को भ गेलै
मतलब पाँच गो अहाँ करलियै
हँ हम केलियै
आब तऽ अहाँ कऽ सकैत छियै ने
हँ आब भऽ रहल छै हमरो स
ओ तीसटा कॉल पुरेनाइ अहुं के भ जेत
मतलब अ दुनू तरफ स मिला क तीस गो की सिर्फ हमी तीसगो फेर से कऽ कऽ
नइ नइ अहाँ अहूं मतलब हम जे करब ने ओ अहाँके काउंट नइ हैत देखबै आंहा कआकि हमरा जे केलकै हन ओ हमर अकाउंट नहि भेले हन जे हमरा तरफ से काॅल जाइ छै काउंटेबल उएह छै हँ हँ ऊ तीस गो पड़ैके चाहे कियकि हम तऽ उएह हमहूँ सोचलियै कि जे कल पूरयके चा सभ करलकै तऽ हम सोचलियै ती एक सौ अस्सी मिनट भैए गेलै लेकिन ई चीज भेलै ने
केलियै अहाँ कि अथी ओम्हरसँ कल आबैत छै तऽ ओ नहि काउण्ट होइ छै
नहि ओ काउण्ट नहि होइ छै उह तै ने हमर एखन तक बीसे बास ग भेट हमर दू चारि गो तऽ फोलसे गेलै आर
ऐ प्रिया साथे तऽ दू तीन गो कॉल फॉल्स चलि गेल ओकर नेटवर्के नहि रहै छै
नहि जानै छियै जेना हम अहाँके केने रहौं पिछला बेरी अहाँके रिंग भेल हमरा तरफ से तऽ दू बेर तऽ रिंग भेल बट आहां शो नइ करलक हँ तऽ ओ हमरा फेर काउंट छै मतल रिंग अगर भऽ जाइ छै ने आओर अहाँ उठाइो चेन नहि उठाइया तऽ उ काउंट मे हँ उ काउंट भऽ जाइ छै
तऽ ओ फेर फाॅल्स कॉलमे काउंट होइ छै कि मतलब ठीक से
अइमे तऽ हमरा लागैय अइमे तीस गो कॉल मे तऽ आबि जाइ छै ह जेना अहा लिखाए जायत तऽ हमरा लिखा गेलै ओतेक कॉल चलि गेलै लेकिन ओकर अहाँके पैसा नइ मिलत
रिय
लेकिन एहिमे अहाँके तीस गो कॉलमे आबि जायत कियाकि हमर तऽ आबि गेल छै उएह बात
ह एखन मामियो मा आबि गेल छला दूगो कॉल हुनकर ओना हिरिंग भऽ भ गेलै हे
हँ हँ हँ हँ कन टेबल छै ने त आब अपतीस गो पुुरै जात तकर बाद फेर अहाँके टास्क आयत नहि
तऽ अब जेना मामी के तीसगो कॉल कम्प्लीट भऽ गेलै हे तऽ आब हम लगा सकै छी तैयो नइ हेतै कॉल
नहि हैत नहि नहि हैत नहि ह ओ दूगो बच्चल रहतै तहन अगर अहाँ लगेतियै
अच्छा
लैग सकै छलइ तें ने हम कहलौं हमरा पर कऽ सकै छीयै के
हँ ठीक छै
खाना पीना सब भऽ गेलै
हँ भऽ गेलै
कि सब खेलिय
सब्जी चावल
ओह पढ़ाई लिखाई चलै छै
हँ चैल रहल छै
फर्म सब भरै छइ बन्टी अहाँ
मतलब ई कॉम्पिटिशनवला
हँ कम्पिटशन बला
एखन नहि भरलियै हं मतलब लेकिन भर भरने छलियै
अहाँके भऽ गेल ग्रेजुएशन कम्प्लीट भऽ गेल ह
काँहा भेलै एखन सिक्स्थ सेमेस्टरमे
सिक्स सेमेस्टर शिखा फोर्थ सेमेस्टर भेलै हन
बहुत लेट चलै रहल छै हमरासबके तऽ एक सेमेस्टर पूरा पीछाँ छै
हं नइ ओते तऽ नइ छै एकर सबके
नहि ई तेइस से सताइस वला जे सेशन छै न ओ लेट चलै रहल छै एक सेमेस्टर ह
अच्छा अहाँ सब छियै कोन तीन साल वाला कि चारि साल वला मे
चारि साल वला मे
चारि साल बलामे अहुँ पकड़ाए गेलियै नै एक साल पीछा रैहतियै तऽ फेर अहुंके तीन साल बला मे रहिता हमर भैगिनी छथिन न हुनकर तीने साल वाला छै हुनकर भए गेलै तू तऽ आब एमे करे छै
तेइस से स्टार्ट भऽ जाइ छै न
हँ हँ तइस लागू क देलकै त ह ड्रॉपो क सकैत छीय और अहाँ के ग्रेजुएशन लेवल पर कोनो अहाँ कम्पटीशन के काम सब भरबै त ओइके लेल हाइएलिज
ह ह हँ हँ एलिजिबल छै ई छै लेकिन मेन जेकि अगर चारि सालके अहाँ कइयओ रहल छियै न तऽ ओकरो बेनिफिट्स देने छै
हँ हँ हँ तैमेस सँ आगाँ जेना अथी हँ कहियौ
पी जी वगैरह न करबै तऽ फेर जेना दू साल के छै तऽ हमरा सबके एके साल के हेतै बी एडो एके साल के हेतै
उएह तऽ हमहूँ देखलियै तऽ ओकर मतलब ओकर जे बेनिफिट छै से तऽ छैहे एहन थोड़े छै बागाँ के लेल ओकरा सबके दू साल लगते
ई चारि साल के अगर जे ग्रेजुएशन कऽ लने छै ओ सीधा जे आर एफ या नीटके एक्जाम दऽ सकै ओकरा लेल य पी एच डी ओ मे एक्जाम मे ओ बैस सक
बचि सकै छै तऽ ईसभ तऽ बेनिफिटे हँ देलकै हन हँ तऽ एतै थोड़े ने अथीवला बात हेतै
लेकिन ई छै कि तीन सालके बाद अहाँ भरि सकैत छी कॉम्पिटेटिव फॉर्म वगैरह
हँ हँ हँ उएहे ना
एको साल मे ड्रॉप केने छै बहुत बच्चा दूओ साल मे केने
हँ ई तऽ भऽ गेल जेनाकि पहिले की रहै न जे अहाँ ग्रेजुएशन एक साल कैलियै चाहे दू साल कैलियै तऽ अहाँके उ उ बेर ओ काज नहि दैत फेर अहाँके स्टार्ट से शुरू करत परत लेकिन आब ई छै ने जत से अहां ड्रॉप करबै हंँ फेर अहाँ शुरुआत करियौ तऽ अहाँ ओतयसँ करियौ ई बढ़ियाँ बात भऽ गेलै हँ
एखनो जे मतलब बैक लागे छै ब बच्चा सब केँ तऽ फेर ओ ओहि सेमेस्टर के इग्जाम दै कऽ
हँ हँ हँ कन्टिन्यू क लै छै या छुइटो जाय छै कोनो कोनो सब नहि होइ छै कभी कभी कोनो रीजन के वजह से छुटि गेल हँ हँ तऽ ओहो मे अपन अहाँ एलिजिबल छी फेर अहाँ ओकरा बैक द क फेर कंटिन्यू इ बढ़ियाँ बात हो गेलै
बहुत किछो लागू कए देलकै जेना एखन हमरासभके इंटर्नशिप कम्प्लीट केलकै हेँ
अच्छा अहूँ सबके रहै ई इंटर्नशिप वाला
हुनकर सबके की रहै
एकर छलै पहिले तऽ कहलकै की जे गंगाजी सबके साफ करै लए हँ सोशले वर्क बला छलै तऽ ओ त फेरो ओ हटि गेलै सब मना केलकै या मतलब के हेतै तकर बाद देलकै कै योग के योगा के
हँ तऽ ई नै चौबीस से अठ्ठाइस सेशन वला बच्चा सभके लेल रहै
हँ हँ हँ अच्छा आ तकर बाद फेर ओ कहलकै नहि भेलै तऽ फेर कोनो एन जी ओ से जुड़ि क मतलब जे हँ प्रमाणित एन जी ओ जो छै हँ ओ एन जी ओ मे जुड़ि से जुड़ि के कोनो एहन पिछड़ा वर्ग के बच्चा सबके पढ़ेनाइ छै तऽ तो मुसहरटोली सब छै एगो मतलब कनी बैकवर्ड छै तऽ ओतौ गेलै हन तऽ पंन्द्रह दिन कहलकै दस दिन जेबे पाँच दिन छोड़ देबे से नहि भेले दस दिन पहिले गेले ह तकर बाद फेरो बीज मे एगजाम भेलै आ फेर परीक्षा समाप्त भेलाके बाद फेर ओ पाँच दिन जाकऽ तहन ओकरा क ट कऽ के फेर ओकर अथी बना क ओ तहन जाक जमा कैलकै हन जाकऽ एन जी ओ बला औफिस जत रहै तऽ अहाँ सबके की छलए
हमरा सबके ई नहि रहै हमर सबके मतलब ई फिफ्थ सेमेस्टर कम्प्लीट फिफ्थ सेमेस्टर मे सबके इन्टरर्नशिप हेतै जते भी शेषण के बच्चा छै सबके तऽ ओहिमे मतलब जे प्रमाणित कम्पनी छै ने तऽ ओहिमे पहिले होइ छै कि अहाँके इन्टर्नशिप पहले पहले तऽ फिफ्थ सेमेस्टर के बाद एक्सटर्नल के बाद फेर इन्टर्नशिप रजिस्ट्रेशन होइ छै फेर ओ रजिस्ट्रेशन के दौरान अहाँके फेर सब्जेक्ट चूज करै के लेल देत जे भी सब्जेक्ट ओ दसगो सब्जेक्ट रहे छै आम जे भी बच बच्चा पर ओ डिपेंड करै छै तऽ ओ हँ हमरा हँ इन्ट्रेस्ट तऽ ओ राखियौ आओर तकर बाद आब ओ कॉलेज कम्पनी हाइर करै छै
अच्छा तऽ ओ पेड रहत की अनपेड
ओ नहि अन पेड रहै छै ओ रजिस्ट्रेशन मे बस जे फी लागत अहाँके से बस
ओ मतब ईग ब ने इन्टर्नशिप अगर करै छियै त कंपनी अहाँके पैसा देत
नहि कम्पनी क्या पैसा देते
नहि दै छल सर्टिफिकेट देत उएह एकरा सब क कहलएह स जे ई जे तू जाइ छी पाँच बजे से ओकरा सबके रहै आ पाँच बजे से जा जाय मे लागै तऽ बुझियौ तीने बजेस तैयी छै तऽ पढ़ाइ तऽ लिखाइ त भऽ रहल हन ने अहाँ दूए तीन बजे से लागल छै जाय ले आँहा छो बजे घर ऐबे फेर एक घण्टा आँहा थाकल छिये मतलब एक हिसाब से एक घंटा के क्लास छै ने एकरा सभ के पाँच छौ घण्टा त चयल गले तकर बाद पढाय ले कोनो टाइम कहलके की नहि पेड भी है ओकरा लेल की छै तऽ अहाँ जइयौ सुबह दस बजेसँ चारि बजे तक तकर बाद अहाँके पैसा दैत तऽ कहलै एन केे करते एखन परे लिखे के बात छै ते कहलो
बस आओकर न मतलब बीस दिन के प्रोजेक्ट रहै त बीस दिन क्लास चललै ढ़ाई ढ़ाई घण्टा के
तकर बाद फेर ओकर एग्जाम भेलै आओर एग्जाममे फेर वाइबा सब भेलै तकर बाद फेर ओ कम्पनिये के तरफसँ सर्टिफिकेट मिललै आ ऊ कहलकै जे मतलब फेर लास्ट आठव सेमेस्टर मे जे रिसर्च के डिग्री देते तऽ ओ एक मतलब वेस पर कोनो भी कम्पनी मतलब अगर हाइर करै छै तऽ
मतलब ई जेना पहिले बी टेक सब करे तऽ जेना आबे ने ह तेना आब एहु सभमे भऽ सकैत छै साथ मे एकरा मिलतै इंटर्नशिप के एगो डिग्री टाइप
जेखन अगर अ के बेसपर इन्टर्नशिपके बेसपर कोनो भी कम्पनी अगर रिप्लेसमेन्ट लै छै त एक बच्चा क मतलब शुरूआती सैलरी बारह हजार पाँए नहि किछ रहै हँ सारे बारह हजार
कतऽ मतलब ओहि डिस्ट्रिक्ट मे अलग दोसर जगह
अ नहि नहि दोसरो जगह सँ लेकिन ओ सेलेक्ट करे लए देतै कि अहाँ अपने डिस्ट्रिक्टं करऽ चाहे छी कि कोन्हो
अच्छा तऽ ई तऽ बढ़िआँ छै अगर अगर केओ करय चाहतै त पढ़ाइ के साथ साथ क सकैय की एगो बढ़िया बात भ गेलै अह
लैब सब में जाय के अपन टेस्ट वगैरह सब के सकै
अहाँ सभके इंटर्नशिप मे मतलब एखन त ने छलै
नहि कम्प्लीट भऽ गेलै हमरसब के
कम्पलीट तऽ अहाँके की छलै की करयके रहै ओहिमे
हम ए आइ चूज कयने रहियए सब्जेक्ट मे तऽ हँ तऽ ओहिमे क्लास चलैत रहै ओकर बारेमे पूरा डिटेल्स बतबैत रहै त बाइस दिन
केयो जगह तऽ नहि जाय पड़ल ने
नहि नहि ऑनलाइने रह पहिले तऽ कहलकै ऑफलाइन हेतै लेकिन ऑफलाइनमे फेर दूर दराजके बच्चा रहै आ रहैयो नहि कहलकै जे पटनामे हेतै नहि तऽ फेर समस्तीपुर सेंटर पड़तै तऽ बहुत दूर तऽ फेर ओ नहि भेलै फेर कहलकै चल ऑनलाइने कर देतै सबका
हँ तऽ ई बढ़िया भेल रहे ज्यादा परेशानी नहि हो
त फेर ऑनलाइने भेलै तकर बाद फेर सर्टिफिकेटो सभ ऑनलाइने साइट पर ज क डाउनलोडेलियै लेकिने ओरिजिनल सर्टिफिकटऑफलाईन आन कऽ कॉलेजेमे देलकै
हँ त मतलब लोक कॉलेजे प्रोवाइड करेलक ने अहाँके खुद नहि ने खोजय पड़ल
कम्पनी वगैरह
हँ
नहि नहि ओ जे ऑर्गेनाइजर रहै छै ना जे भी कॉलेजे के कोनो डिपार्टमेंट के बनायल जाइ छै त ओ ओह मतलब सजेशन दै छै कि किस कम्पनीसँ करना है कि नहि
ह तऽ ई बढ़िआँ भऽ गेल
हँ ओना रहै दूगो जे मतलब इहो कहल के जो बच्चा पर डिपेंड अगर रखय लए चाहै छै केओ दोसर कम्पनीसँ करय चाहै छै तऽ कए सकै कहिया लेकिन आ उ कॉलेज जखन प्रिफर करैत रहै तऽ ओहीसँ किएक नहि करतै सभ सुविधा मिलैत रहै
हँ ई तऽ बढ़िआँ बात भ गेलै न
हँ
ठीके रहल छै क पूरा भऽ जायत तऽ फेरो अगर हम लगायब अगर लाग जायत तऽ उठा लेब
ठीक छै ओना भऽ गेल छै ग्यारह मिनट
बारह मिनट के बाद ई अपने आप कट जात अगरहाँ ब करितौ छियै टाइम पूरा भ जेतै ने बारह मिनट त अपने आप इ कटि जाइ छै बढियां छै ईसभ नहि छै जे काटय पड़त या किछो